जी नमस्कार और बताउ अहाँके की हाल छै
हमर हालचाल सभ नीक छै बहुत ही त तबियत नीक छैय और बताय छैय रौआ हाल चाल नीक छैय घर परिवार सभ नीक छैय माय बाबूजी भाय बहन सभ नीक छियै
जी सभ नीक छैय सभ आराम करैय छैय मम्मी पिताजी चाचा चाची भाइ बहिन सभ नीक छैय अहाॅंनु बताउ अपनेके घरके लोकसभ नीक छैय
ह हम्मर घर परिवार लोक सभ नीक छै रउआ कहाँ चल गेल छैय कोची किनै गय छैय मार्केट कोची किने रउआ - रउआ गयल छैय मार्केट मे
आउ एगो चल गैलियै तनी प्यास लागल रहे छैय त एगो तनि कोको कोला पियै के मन करे छैय तऽ उहे बैंकवा के लिमिटे खतम कर देल रहे छैय
ओ कोन सन ठण्डा पिएल छैय
उहे ललका
स्टिंग पियए छैयय
ना तऽ कोको कोला
ओ तऽ बढ़िया रहैय छैय
हँ करिया रहैय छैय ओकर डिबुआ लाल ना रहैय छैय
लाल रहै छैय छैय
अभी तऽ बोत लवे वला पिये छियै हमरा गाममे अथिये वला कम मिलै छैय ओकर केनवा वला तऽ बोतलवा वला एगो बीस रुपैया दाम रहै छै लेकिन देवै छै सभ पच्चीस रुपैया
आ शीशा वला नहि मिलै छै शीशा वला
न शीशा वाला तऽ सस्ते मिलै छै तऽ कहाँ देबे छै कोनो
तऽ बहुत टाइम लग देयै छै घर के दूर रहै छै न मार्केट
ना तऽ लगीचे रहै छै बोलली नै छै की लिमिट लागि गेल छै एकाउंटो मे तऽ एगो दोस्त से डलबाबत रहै छी
ओ बात तऽ सही कहै छै आओर बता छै खाली खाते पीते कुछो खाइयो छै।
न खैबो करै छियै तनि रात हो गेल छै ने तऽ उहे खैबो करै छियै। सोचलि य की अहाँके मैसेज करु डाल देबे ला फिर सोचलि य अहाँके पास तऽ अपने न होइ छै ऐ हमरा दू सौ रुपयाबा कब दै छै।
देखै छियै फँस गेल बैंक छियै। बात क्लियर होइ छै तऽ हम देब कर दै छी
हँ तऽ हमरा एकाउंट मे अब न भेजै छी हम एगो जब भेजै के होइ छै तऽ हमरा से एकाउंट नंबर ले लेबै छी नंबर न
कोनो दिक्कत पहिले तऽ भेज
ना तऽ लिमिट खतम हो गेल छै हमर आ मतलब कालू छौ बजे लिमिट खुलतै। छौ से सात बजे के करीब तऽ उतना देर तक हम का करब। पता न आजु प पहिली बार लिमिट लगैले छै हमरा बैंक मे न तऽ न लगावै छियै रहै छै।
उंह केतना के लिमिट रहै छै
ना चौबीस घंटा बादे आब ट्रांजेक्शन होइ छै।
अब हमरा बैंक मे पैसा न जाइ छै। अहाँ बताउ न अहाँके सभ हाल हाल समाचार हँ बोलू
हँ जी काल से फेर जाइ छै
हँ कालू- कालू सात बजे से जाइ छै छौ पैंतालिस से
चौबीस घंटा के
हँ चौबीस घंटा सब लगा देबै छै फोन पे न भी जादा से जादा भेज देेने छै नू आ जादा बार ओहि कारण न जाइ छै
खाइ छै
खाना एक बार दू बार तीन बार जितना बार भूख लागे छै उतना बार तऽ खैबे करै छी।
खाना मे अच्छे लागै छै
हमरा खाना मे जोब जे दिन जो मूड मे आ गेल हमरा उहे नीक लागै छै हमरा ओहिसे की बताऊ अहाँ के हमरा की अच्छा लागे छै हमरा न समझ मे आबै छै
नॉनवेज अच्छा लगै छै कि भेज अच्छा लगै छै।
ना दुनू नीक लागै छै नॉनभेज आ भेज दुनू नीक लागै छै कबो कबो नॉनभेज खूब नीक लागै छै कबो कबो नॉनवेज तइको नीक न लागे छै कबो कबौ भेजो खूब नीक लागै छै कबो कबो तो नीके न लगै छै कहियो कहियो तऽ दालो भात खूब नीक लागै छै आ कहियो कहियो तऽ दालो भात नीक न लागै छै।
अच्छा लागै। रोटी संगे खायमे अच्छा लगै छै
न हमरा ते रोटीये जड़े चावलो जरे हम खा लेबे छी हमरा त सब नीक लागे छै
ओ बात तोरो नीक छै रउआ दशहरे मे रहै छै य मोतिहारी आइ छै
जी रहै छथि अब देखू की होइ छै हँ दशहरा मे तऽ अयबे करै छै दशहरा मे मोतिहारी ना होइ छै तऽ केने जाइ छै
त रउआ हमरा सब मिलै छै हमरा सब घुमै छी यहाँ आय
जी आइ छी आ घुमबो करै छी अहाँ चिन्ता न करू अहाँके जरे हम आय छी खूब नीक ढंग से घूमल जाय छी की
रहय छि
हूँ दिनो भरि रहेके हय कोनो राते भर मे का दिन भर लेकिन दिक्कत ई।
ओ ओने ओने ओने होइ छै क न ओने पूजा होइ छै क ना
हँ होइ छै मंदिरबे होइ छै चौकवे पे
हुं इह तऽ हर चौक चौक पे होइ छै मने कि तऽ कम से कम पच्चीस तीस जगह होैए छै।
हँ तऽ मतलब कि दिक्कत इहो छै वहां तऽ मतलब शहर छै नु ई गाँव छै। तऽ यहाँ एके जगह होइ छै, लेकिन सारा लोग एके जगह मिल। फेट के करे छै आ शहर तऽ खूब बड़ होइ छै। उ जिला छै। ई जिला के एगो छोट गाँव छै।
गांव मे ने एगो। मोने घुमै छै कि ना रउआ
अ तऽ एके गो तऽ छै ओ तऽ चौक पे जाइ छै ओ दिख जाइ छै
सब लागै छै कि नहि
जी लागे छै ने बताउ अपना घरे से केतना दूर चौक छै बाजार छै।
ओ कोन कोन झूला लगै छै बरका बंटा आओर के झूला लागै छै
ना तऽ उ सब ना लागे छै कुदे वला लगाबै छै लइका सब ला कोनो शहर थोड़े छै शहर लोग मोतिहारी जाइ छै घूमे। हँ मतलब जानै छी आइ आ। आ आंहा के जैसन न छै जैसहि निकलै छिय ओसही मतलब रोड आ जाइ छै मेन रोड छै औसने हमरो घर छै हमहु जेसे ही हमरा तऽ ओहु स लगे छै बीस कदम चल देबै छी नु बीस स तीस कदम तऽ रोडे बजारे आ जाइ छै
पहिले ओ आइ छै कि नहि सारे मे आइ छै कि नहि पहिले
हं न तऽ घरे वाला के जरे आबैत रहै छै उ तऽ हमेशा आबै छे दशहरा मे मोतिहारी
तें झुला झुलाै छै कि नहि पहिले
न झूला न झूले छै दशहरा मे एक बार झूला कब झूला छै ज डिजनी लाइंड लागै छै
हूंम्म
ओहि मे ओहिमे झुलवा झुलै छी ऐ जानै छी अपना चावल न छै वहाँ पे तऽ ज लै छै लन्दन म के डज लन लागै छै
हँ बात तऽ सेहो सही कहै छै मिलय द लागै छै तऽ घूमे गै छै कि नहि चल आ घुमै
त कालबे तऽ गैद ले रहै छै कालो बोले छै परसो आब रहै देखले रहै छी मतलब कि
कहियो लगै छै मोरीन ड्राइव पहले ओ रहि छै नानी घरे ओनाहो भी लागै छै तैयारी हो छै वहुं होइ छै तैयारी
तऽ उहे न कहै छी
हँ
ओहे नु लग कभी कहां तैयारी अभी सात दिन आबी लागै
ब हफ्ता मे अभी टाइम लगै छै ओकर तैयार हो जाइ छै
नहि डिजनीलैंड के दस दिन बाद लगे के पाँच छौ दिन बादे जाय के चाही शुरुआत मे बड़ा कम कम चीज लगाबै छै
बात तऽ नीक कहै छियै यहाँ काफी भीड़ होइ छै बहुत दूर दूर से लोग आय छै घरी
हँ आ उहो उहो पूरा मोतिहारी के सबसे जादा भीड़ लागे छै टाउनवा हॉल पे
हूंम्म हूंम्म
एगो अपने एगो अपने ओरी लगा लगाबै छै तू तऽ लगाबै छै लेकिन उतना भीड़ न होइ छै उ जेतना इहाँ होइ छै
बात तऽ नीक कहै छी हँ
आ जो
कहाँ लागल हे अइ ल यार हइ लागलरिया अहाँके बारह बरमे अबै समझी के हेलो आबै छै छै ओहिमे बहुत कम ल कम लोग आय छै ओहिमे उतना भीड़ न रहै छै प एतना रहै छै ने मलबल मलबल पीछनेस लगै छै अच्छा से न लगा छै चोले न छै
हमनी के तरफ पूरा फेमस छै न पूरा प्रसिद्ध छै लेकिन ए बेर बड़ा बड़ा दिन बाद लगैले छै।
हँ नहि बाद दे बाद न लग साल भरि मे एक बार लगाय छै रहै छै नु उ काज करै छियै ओ तीन तीन महिना मे लगाइ छै ओहिस न चलै छै
आ न न अहाँ जनै छी आ ए बार जे लगैले छै न उ मतलब कि दू साल पे चाहे ढाय साल पे लगैले छै। अगला बार कबे लगैले रहै छै हम हम गेल रहै छी तऽ ईंटा वाला लग लगैले रहै छै ए बार लन्दन थीम के लगैले रहै छै हम देखले न छी। अगला साल कहाँ लगेले रहै छियै
हँ क कोनो काम न लगले रहे छै कही जागा न हो छै सब तऽ जगह बहुत ढेर भइ छै
हँ नाइन्थे मे हमनीक केे रहे छीयै तबे के लगैले छै
ओ
आ वहाँ पे शायद हँ वहाँ पे कुछ कांड होग न हम सुनले रहे छीयै वहाँ पे कोनो कांड हो गेल रहे छै कोनो मर उड़ गेल रहै छै
ओ तऽ ओहिस न लग रहै छै फेर ब हमो बाद मे बात करै छी रखै छै
ठीक हमरो नीक लागै छै बात करैमे